हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार एखन गाम मे खूब जोर वर्षा रहल अछि रहल अछि बहि रहल अछि चारुर हरिकर खेत ठंड हवा आ माटिके सुगन्ध पूरा वातावरण बहुत सुन्दर लगैत छै। एहि मौसममे देखेती त मन भेल जे अहाँ से कने गप करी
हमरा गाम सेहो वर्षा रहल अछि बरसातक मौसम गामक सुन्दरता के ओरा बढ़ा दैत अछि चारुकात प्राकृतिक नव जीवनसँ भरल देखाइ जाइत अछि
हँ जखन पहिल बर्षाक बूद माटी पर पड़ैत अछि। तखन जे सुगन्ध उठैत छी ओकर आनन्द शब्द मे केहन कठिन अछि, ओ सुगन मन के एकदम प्रसन्न क दैत अछि
बिलकुल सही बर्षा तक केवल पानि नहि बल्कि किसान खेत गाछ वृक्ष आब। पूरा प्राकृतिक लेल नव आशा आबैत अछि।
आइ देख लियौ जे बच्चा सब वर्षा पानी मे खूब खुशी से खेलि रहल छल। हुनका सभक हँसी सुन कऽ अपन बचपनक दिन याद आबि गेल
हँ बचपनमे बरसातक। पानि मे भिजबब बहुत आनन्ददायक लागैत छल छोट छोट खुशी मे बहुत पेघ आनंद भेटैत छल।
खेत सबमे आब धीरे धीरे भरि रहल अछि आ किसान सब चेहरा पर सेहो खुशी साफ देखाई देैत अछि
ई स्वभाविक अछि समय पर वर्षा होइब खैती नीक होइत छै आ किसान सबक मेहनतक फल भेटबैत आशा बढ़ैत अछि।
हू। वर्षाक समय पोखरि नहरी य छोट छोट नदी सब सेहो हो। पानी से भरी जाइत अछि गामक दृश्य एकदम बदली जाइत अछि
हँ बरसातकमे गामक प्राकृतिक सुन्दरता अपन। चरम पर रहैत अछि। हरियर खेत गाछ वृक्ष आ ठंडा हवा मन के बहुत शांति देैत अछि।
बिल्कुल वर्षाक समय गरम गरम चाय पीबैत बरामदा मे बेसी कय पानी बरसैत देखब सेहो बहुत नीक लगैत अछि
सही कहलु। परिवारक सभ सदस्य एकटाम बेसी गप करैत अछि। इहो बरसातक सुन्दर अनुभवमे मे सेक अछि।
हुँ वर्षाक कारण कतेको बेर बिजली सेहो चलि जाइत अछि। मुदा तैयो प्राकृतिक ई रूप बहुत मनभावक लगैत अछि।
बिल्कुल किछु असुविधा जरूर होयत अछि। मुदा बरसातक लाभ ओहि से कहीं बेसी होइत अछि।
हूँ गाछ वृक्ष पर बैसल। चिड़य सभक आवाज आ वर्षाक बूँदक संगीत सुनि के मन बहुत शान्त भए जाइत अछि।
ई प्राकृतिक अनमोल उपहार अच्छे। शहर मे एहन वातावरण बहुत कम देखबा लेल भेटैत अछि।
बरसातक समय गामक कच्चा रास्ता जरूर कठिन भए जाइत अछि। मुदा प्रकतिक संरचना ओ कठिनाइ के कने हल्का बना देैत अछि।
हँ गामक जीवन मे सुख दुःख दोनो संग चलैत अछि। मुदा लोक सभ। सभ परिस्थितिमे मुस्कराएब जानैत छथि।
हुँ हमरा बरसातेक मौसम। सालक सबसे नीक मौसम लगैत अछि एहि समय पूरा गाँव नवजीवन पाबी जाइत छै।
हमरो बहुत प्रशंसी अछि। किसान पशु पक्षी गाछ वृक्ष सब बरसातक परिचय। करैत रहैत छथि।
हुँ आय अहाँ से गप कय बरसातक आनन्द आओर बढ़ि गेल। प्रकृतिक चर्चा करब सदिखर मन के प्रसन्न करैत अछि।
बिल्कुल प्राकृतिक संग जुड़ल रहब। जीवन के सरल आ सुखद बनबैत छी।
हुँ कल्हि फेर हुँ तखन बरसातक समय गाममे खेती आ किसानक काज बारेमे विस्तार स गप्प करब।
आवश्य। हमरा सेहो एहि विषयमे गप्प करब बहुत नीक लागत। कल्हि फेर आरामस बात करब।
भगवान करथुन जे समय पर वर्षा होइत रहै। किसान सभक मेहनतक फल सोइ आ। गाँव सदिखन हरियर आ खुशहाल बनल रहल।
आए फेरे काल्हि राति भरि वर्षा भेल आ आइ सकाले जखन घर बाहर निकलू। तक पूरा नाम गाम हरियर आ एकदम ताजा दिखाइ छल। चारोकात- एहन लगैत छल जेना प्राकृतिक में नव जीवन आबि गेल हो।
बिल्कुल सही कहियए।
कल ही खूब वर्षा भेल सकाले ठंडा हवा चलि रहल छल। गाछ बिरीछ पात धोयल जेका चमकी रहल छल आ वातावरण बहुत शान्त आ मनमोहक लगैत छल।
हँ खेत दीस गेलियौ तऽ देखलियौ जे किसान सभ बहुत खुशी से अपन खेतक निरक्षक करैत छलह। समय पर वर्षा होयबाक सबक चेहरा पर सन्तोष साफ देखाइ दैत छल।
बिल्कुल किसानक लेल समय पर वर्षा भगवान वरदान जेकरा होइत अछि एहि वर्षाक भरोसा पर पूरा खेती निर्भर रहैत अछि। ते हुनकर खुशी स्वभाविक अछि।
हु गामक पोखरि में अब भरपूर पानी जमा भैए गेल अछि बत्तख सब आराम से तैरी रहल छथि। आ छोट बच्चा सब किनार पर ठाढ़ भय केँ ओहि दृश्य केँ बहुत उत्साह देखैत अछी
ई दृश्य गाम में बरसातक असली पहचान अछि प्राकृतिक पशु पक्षी आ मनुष्य सब एक संग बर्षा कऽ आनन्द लेैत छथि।
बिल्कुल बरसातक बाद गाछ बिरछ और हरियर- भैय गेलल छी आम पिपल बर्गर आ बाँसक बगान दूर से बहुत सुंदर देखाई दे छै।
सही कहलों बरसातक प्रकृति नओ ऊर्जा देैत अछि एहि कारणे पूरा गाम एकदम ताजा आ जीवनस भरल जायइत छते छी
ह सझा समय जखन बादल धीरे धीरे हटैत अछि आ सूर्यक हल्का किरण खेत पर पड़ैत अछि तखन ओ दृश्य देखि केँ मन एकदम शान्त भैइ जाइत अछि
हँ प्राकृतिक एहन दृश्य बहुत दुर्लभ होइइत अछी जे लोक गाम में रहैत छथि। हुनका एहि सुन्दर क्षणक अनुभव करबाक सौभाग्य भेटैत अछि।
बिल्कुल बर्षाक समय चीड़ै चुनमुनी सब आवाज सेहो आवल मधुर लगैत अछि सकाले सकाले हुनकर चहचहाहट सुनि केँ दिनक शुरुआत बहुत नीक होइत अछि
बिल्कुल प्राकृतिक संगीत स मन प्रसन्न रहैत अछि शहर सोर सरावा कऽ दूर एहन वातावरण बहुत सुकून दैत अछि
बिल्कुल कतेको लोग वर्षाक समय घरक आगू में बेसी चाय पीबैत छथि आ बर्खा देखैत गप करै छथि अय छोट छोट छनमे बहुत आनंद भेटैत अछि
सही बात परिवारक संग बिताबल एहन समय जीवन भरि याद रहैत अछि
खुशी सदिखन पेघ चीजमे नहि छोट छोट क्षणमे सेहो भेटैत अछि
बरसातक कारण रास्ता किछु कठिन जरूर भए जाएत अछि मुदा लोक सब एक दोसरक सहयोग करै छथि एहि कारने कठिन सेहो सहज लगैत अछि
ई गामक अ विशेषता छिये कठिन समय मे सब एक दोसराक सहायता लेल तैयार रहैत अछि एहि से समाजमे अपनापन बढ़ैत अछि
हमरा लागैत अछि जे बरसातक मौसम केवल खेती लेल नहि बल्कि प्राकृतिक नजदीक से बुझबाक सेहो बहुत सुंन्दर
समय होइत
बिलकुल जे ध्यानसँ देखब ते प्राकृतिक वर्षा बुन्द प्राकृतिक महत्व आ जीवनक मूल्य सिखबेत अछि
हुँ हुँ बिलकुल अब बुझाइत अछि जे गामक जीवन असली आनन्द प्रकतिक संग जुड़ल रहबा मे अछि बरसातक एहि अनुभव केँ आओर सुन्दर बना दैत अछि
ई बात बिलकुल सही अछि प्राकृतिक संग समय बिताओल मन शान्त रहैत अछि आ जीवनक तनाव सेहो कम जाइत अछि
हुँ आइ गप से मन बहुत प्रसन्न भए गेल बरसातक मौसम महत्व आब आओर निकट से बुझबा मे ऐयल
हमरो बहुत नीक लागल प्राकृतिक पर गप्प करिते मन स्वतः ताजा जाइत अछि
हँ बिलकुल सही कहलियै
बरसातक समय गामक किसान सभक मेहनत आ खेतक काज बारेमे विस्तार से चर्चा करब
हुँ अ काल्हि वर्षाक बाद पूरा गामक रूप एकदम बदलि गेल अछि हरिहर खेत ठण्डा हवा आ चारू कात फैलक प्रकृतिक सुन्दरता देखि केँ मन बहुत प्रसन्न भए गेल मे सोचलौ अहाँ फेर गप करी
हमरा गाम मे सेहो आइ मौसम बहुत सुहावन अछि एहन लागैत अछि जे पूरा प्राकृतिक मुस्करा रहल हो बरसातक बाद गामक सुन्दरता अपन चरम पर पहुँची जाइत अछि
बिलकुल सकाले किसान सब बहोत जल्दी खेत मे पहुँची गेल छला किओ रोपनी मे लागल छैल केओ खेतक मेड़ ठीक करैत छैल आ किओ पानिक बाहाव देखैत छै सब बहुत मेहनत से अपन काज मे लागल छेला
बिलकुल बिलकुल खेती मे समयक बहुत महत्व होइत अछि समय पर काज पूरा नहि भेल तऽ मेहनतक पूरा लाभ नहि भेटैत अछि एहि कारणे किसान सभक बरसातक दिन मे बेसी व्यस्त रहैत छथि
बिलकुल खेतक कात ठाढ़ भय कऽ देखलियौ जे छोट छोट बच्चा सभ अपन। बाबजू के संग फेर गेल छै ओहो सब खेती के काज ध्यान से देखैत छलाह आ बहुत उत्साहित लगैत छला
ई बहुत नीक बात अछि बच्चा सब छोट पन से खेती आ प्राकृतिक महत्व बुझैत, ते आगा चली अपन माटी के ओरा बेसी सम्मान देत
हँ वर्षााक कारण पोखर मे पान भरि गेल अछि गामक गोरू भैंस सेहो आराम से पानी पीबैत छैथ आ चारु कात दृश्य देखिक के मन एकदम शान्त भए गेल।
हाँ बरसात केवल मनुष्य लेल नहि बल्कि पशु पक्षी गाछ वृक्ष आ पूरा प्राकृतिक लेल जीवन आबैत अछि।
गामक कच्चा रास्ता मे किछु कीचड़ जरूर भए गेल अछि मुदा लोक सब धैर्य से अपन काज करै छथिन केँ शिकायत नहि करै अछि।
इहे गामक जीवन अछि कठिनाई आबैत अछि मुदा लोक सब मे